हँ सखी की हाल चाल छै।
हँ चाल त निमं छै। आन बताउ। तोहार के हाल चाल के ठीक छै कि नहि।
हमरो हाल चाल तो ठीक छै त आज के मौसम कैसन छै सखी तोहार इलाका
हँ। आज के मौसम तनी मन छै। बर्खा बै छै।
ओ तब तऽ मौसम उधर के ठीके छै। हमर इलाका मे तऽ बहुते गर्मी पड़े छै। बहुते गर्मी पड़ै छै सखी ऐसे तो बादल कर लेलऽ रहे छै लेकिन बारिश होवे के कोई समभ हमने ने छै बहुते गर्मी लगे छै
हँ।
तोहर घरमे सभ बाल बुतरूके हाल चाल कैसन छै।
हमर घर मे बाल बुतरु के हाल चालतो ठीके छै। हमार बुतरू खेलै छै खेलैत छै।
ओ खेलै छै हँ तऽ बुतरू जात कि करै छै बुतरू जातके त खेले के रहै छै आओर। बतावा सखी खाना पीना के कि इंतजाम छै
खाना पिना के इतजाम तो भात बनेय। बनाय छै। आओर कद्दू डाल दडाल बनै छै।
ह।
मूल के सग बनै छै
ह हमरो घरमे। हमर माइ तो आज भात आओर। उ अरबी के फूल के सब्जी। बैगनबरीके सब्जी। परवल के सब्जी बनावे छै बहुते नीक। नीक लगै छै खायमे
खर्बी के फूल तो नीक लगे छै लेकिन जड़ी जरी काटे छै मुँह।
हँ कटई छै तऽ हमर माइ ओकरमे खूब सारा टमाटर द जाइ छै आ नहि तो नेीम्बू गाार देबे छै तऽ जरी मु कमे काटे छै
आऔर बताबो सखी घूमे फिरे कऽ कोई प्लान छै कि नहि छै
अभी तऽ घूमे फिरे के प्लन नहि छै
अभी कही जायके नहि प्लान छै काहेकि अभी हमार यहाँ छूतका लगल छै नऽ तो अभी अभी खत्म भेलल छै हमनी छुथका के भोज खायल छै तभी कही घूमे फिरे देवी स्थान ई सब जाय कऽ नहि छै
जरी रूक के बोलै सखी तऽ ई हड़बड़ा के बोलै तऽ कैसे ह होबे ज रूप के बोला आओर सखी तऽ तऽ भोजमे तो बरी निियम होवे छै नऽ दस बारह दिनके चक्कर लग जाइ छै नऽ त्योहार तरफ श्रादध मऽ का नियम छै
हमरा तरफ शराादमे त इ ही निियम छै तीन तीन दिन तक है सो तीन नहाय के बाद हैो तेल सर्फ लगाबे ल छियै रोटी बनै छियै आ फिर वही दस दिन तक बिना हल्दी कऽ खाना खाय पड़े छै फेर दस नहाायके हूँ
बड़ी धो धोबी होइ छै करे पड़ै छै
बड़ी दिक्कत छै एकदम परेशानी हो जाइ छै धोले के धोवल पड़े छै ने
हूँ
हमर तरफ तो सखी केकरो मृत्यु होबै छै अपन गोतिया मे तऽ दस दिन तऽ सर्फ साबुन कुछो नऽ यूज करे पड़े छै बाल भी न झाड़े पड़ै छै हल्दी वगैरह तऽ कुछो नहि पड़ै छै खाना मे आ सबसँ बड़ी बात की अ रोटियो न बनय छै एके टाइम चूल्हा जलाय छै दस दिन तऽ लिट खा खा के मुह छिला जाइ छै एकदम से एकदम मन खराब हो जाय छै एक टाइम चूल्हा जले छै। ओकरामे। हमनी यहा भाव त सब्जी बन जाय छै। तऽ तखनि सब्जी तरकारी जड़ जादे बना देबै छै शाम मे कोयलापे लकड़ी के कोयला पे अ ऐसे। आटा मे जमा एन मंगरैला जरी रिफाइन डाल के सान के। आ सादा लिट्टी अग मे सेक देवे छै वही चल। दस दिन ओकर बाद दस के सभ दास के साब। पुरुष जन मर्द जाति जन सभ घाट पे जाइ छै बाल मुड़ाबै छै औरत लोग भी। कुछ कुछ सभ घर मे धोबा धोबी करै छै फिर ब्राह्म के ब्रह्म। चोनार होवे छै ओकर मे भी बड़ी नियम छै कितना पंडित। के खाना खिलाबे पड़े छै पाँच ब्राह्मण। पहिले जमा छै। पिंड पड़ै छै सेजिया दान होवै छै। तऽ ओकर मे मान्यता छै सखी से जिया दान मे कि जे जे। समान पण्डित ब्राह्मण के दान करै छै से ओकरा। अ मृत्यु वाला व्यक्ति के ओकरा सुविधा मिले छै परे। तऽ हमरा के तो लगे सभ तो मिथ्य छै सन होइ छै। बड़ी सारा समामान दान करै छै अ। पलग खटिया तऽ ओ छात त बरस एताऽ जते जते सम हा गैस।
चब आदमी।
ओढ़े के बिछओन चादर। बाप रे बाप हँ बरात। तो लगे छै सखी क ई सभ खाली पैसा के बर्बादी होवे छै
अब यही सभ तो नियम बना देल गेल छै तऽ ओकरा सभ पीढ़ी दर पीढ़ी। अपना निभायल चलै छै।
हू। बड़ी नियम छै हमार इलाका मे तो बड़ी श्रादध मे बहुत। नियम छै एकदम आओर। जे पिण्ड दे जे अग्नि दान देबे छै अग्नि म खाग्नी देबै छै।
हू।
व्यक्ति के तऽ खाना पीना अलग बनाय छै आर। जे खाय छै से जे व्यक्ति जे खाय से पहिले जड़ गिरावे छै फेर दू टाइम। पीपल मे पानी पड़े छै सुबह शाम खाना चावे के छै मृत्यु व्यक्ति के बड़ी नियम छै सखी बड़। से नियम छै।
ह हँ हमरो इलाका मे तऽ ई सभ होवे छै लेकिन वह सर्फ साबुन त यूज। करै छै। आओर बकी तो सभ से जे तू बतैल से हमरो हलो इलका मे हो वै छै।
हँ आर ब्रह्मभोज के दिन तऽ पूरी बुदिया आ जे लोग जैसन रहै छै वैसन खिलाबै छै अमीर लोग तो पाँच तरह के मिठाई भी खिलाबे छै आर गरीब लोगन जकर पास उतना पैसा न होबे छै से। एक दू तरह के सब्जी बना देबे छै। आ पूड़ी बुदिया खिला देवे छै आऔर एक दूगो मिठाई खिला देवे के छै।
हू।
आजकल तो सखी श्राधो के लोग।
ही भी। तऽ खिलबे छै ने
ओ तो कनिटाहा के ने सखी
ने कन्ता लोग भी खाय छै आ घरवाला भी खाय छै इधर हमार इलाका मे।
हँ तऽ सखी इलाका इलाका से। अ जरी नियमो बदला आ जाइ छै ने।
हू।
यही सभ तो होवे छै सखी बूढ़ा व
भ।
बूढ़ा व्यक्ति मरै छै तऽ ओ। इतना ने समझ मे आबे छै लेकिन। जेकर यहाँ जवान लोग मर जाय छै ओकर बाल बुतरु के बड़े दुख होवे छै
हू। मने जीए के का है सखी ओ कहै त कोइ। समय निर्धारित नहि छै ने लेकिन। पूर्वज लोक जे नियम बना। ही अब थोड़ा सा करै से चाहे जादा से करै से। छै।
पहले के तो आदमी लोग एक समय पे मृत्यु होवै। आजकल तो बड़ बीमारी के वजह से मृत्यु के। के त कोइ सीमा न छै उम्र न छै बड़ा बूढ़ा। कोय उमर के व्यक्ति कखन काह हो जाय जे। एकर कोई ठेकाना नहि होवे छै।
हू। ई तऽ ठीके कै से छी।
ह तोहर बुतरू आ पढ़ै लए जाइ छै कि नहि।
नहि तखि हमर बुतरू तो अभी पढ़े नहि जाइ छै। अंगनबाड़ी मे
बोट के कुछो बीच बओले सभ चलै छै। वेरिफाइ चलै छै त सहायिका आओर सेविका दुनू ओकरे मे समगी अपन काम करै छै तऽ के पढ़ाइ छै आङगनबाड़ी के खोलैत छै त ओहि अभी आङगनबाड़ी बन्द। छै तो हमार बुतरू तो अभी ने जाय स्कुल मे अभी एडम। पूल मे दाबल छियै काहके अभी अढ़ाइ साल हो छै तीन साल नहि होबै छै त ओ खाति रबी दाखील न करायल छै।
ओ ठीक है सखी हमरा के एगो काज आबे छै तऽ हम। करे छियै तोहराक के बादमे फोन।
कठ।